त कि हाल चाल
ई
हेलौ
हँ हँ एक नंबर अपन
मलब अपनेके तऽ बहुत दिनसँ एखन तऽ फिलहाल एम उएह कहलहुँ यात्रामे छलहुँ किछु काल्हि परसू हू मतलब लोकलेमे मतलब एम्हरे एम्हर
ह ओ जे बिदेश्वर स्थान वाला चर्च बच्चा अपने ल अपना सबके भेल रहां
हू हू
से ओतुक्का की केना अहाँ तऽ गेल रही सएह सुनबामे आयल
बड्ड भव्यताके सङ्ग मतलब ओ एक तऽ बाबाके तऽ अथि छै ने आ ओकर जे देखऽ नया स सिरासे जे चा चारू कात भऽ रहल अछि बैन रहल अछि ऐतेक सुंदर देखे में लागत ऐतेक सुन्दर मतलब मोन तऽ बुझियौ कि त पूरा प्रफुल्लित भऽ जायत
चारू कात जे छै जेना एखन बिखरल दुख कान सब रहे छै मेला लगे छै तऽ ओकर कोनो स्थायी जगह नहि छै
एकर बड सुन्दर जे छै से आब तैयारी जे छै से कऽ देल गेलै हँ जेना
हँ हँ बहुत सुन्दर लागल हमरा तऽ गेलहुँ तऽ ओकर तऽ मुख्य द्वार के जे देखलियै बनबयके जे मतलब ई बात व्यवस्था ओ सु सुन्दर तरीकाँ भऽ रहल अछि त बड्डे नीक लागल देख के हू
बड़ मनोरम दृश्य हम हमहु गेल रही तऽ बड़ा मनोरम दृश्य बुझायल ह आ सबस पैघ सभसँ पैघ जे उजान आब एकटा अस छलली के रूप मे जे छै से परिवर्तित भऽ रहल अछि
भऽ जायत हँ हँ
हँ सिद्ध
ज लऽकै तऽ ओ ऐरिए के हमरा लगैय एकटा अलग मतलब से बहुत हम पुः बराबर आब तऽ ओ जगह पर तऽ चूँकि ओ जगहसँ नजदीकमे रहि रहल छी आब बहुत बहुत दिन भऽ जाइए से से नहि तऽ आब बराबर ओ जगहपर
हू ओतऽ गेलाके बाद अहाँके जे छै से बैसलहुँ चाय पानि लए जे छै से नमस्ते टैरेस अथी टाइप के खुजल अछि हँ
हँ हँ राष्ट्रय राजमार्ग के बगल मे अछि
राष्ट्रीय राजमार्गके जस्ट बगलमे जे छै से बड़ सुन्दर व्यवस्था ओते तो चाय पानी नाश्ता खेनाइ
हूंम्म हर तरहक जे छै से हूंम्म से ओतौ बैसले रहि अपना सब तऽ सबटा ओते से जे छै से निरीक्षण कार्य सभटा जे छै से ओतै से भेल हूंम्म आ ई ग्रेट मिथिलाके सेहो बिशेषता जे छै से नीक जे छै से बुझा पड़ैय
ओहो राज राजमार्गके बगलेमे न अछि
ओ जस्ट मने कते लगभग एक से आधा किलोमीटर नहि पुरतै
अच्छा अच्छा
हूंम्म बड्ड भव्य ओहो जे छै से बनेने छथि ओजाने के छियैथ ब्राह्मण हूंम्म हुनकर बड़ा योग्यता मे आ हुनकर औरो कहाँ दन सुनलियनि हें जे हॉस्पिटल होस्पीटल वगैरह सेहो सब किछु किछु अपन से कऽ रहल छथि ओहो देखैमे बड़ा बड्ड मनोरम बुझेल आ बड़ा सुन्दर प्राकृतिक जे छै से माहौल रहै
अच्छा अच्छा अच्छा हँ हँ तऽ भोजनक लेल ओसभ जगह मतलब बहुत मतलब जे ई हँ हँ से सब
एक दिन विचार करू हूंम्म दुनू जगह के फेरसँ जे छै से अपन भव्यताके परिचय अपनो न भव के परिचय ओतऽ देबऽ पड़तै
बिलकुल बिलकुल बिलकुल हँ निश्चिते ने आ मिथिला मिथिला ग्रेट तऽ मिथिला मतलब मैथिल भोजनके लेल प्रसिद्ध अछि कि नहि ई सभ तरहके भोजन ओहिमे अहाँके
ताहिमे किछु हुनका सुधार करबाक जरूरी छनि जेना मिथिला कऽ के प्रचार करैत छथिन अपन तहिना मिथिला के वयंज्जनक व्यवस्था हुनका सेहो करय परतैन हूंम्म से हम अप पन जे छै से विचार हुनकर जे सहयोगी छथिन संगठन छनि
द ग्रेट मिथिला मतलब तऽ महान मिथिला के बारे मे ओ एकदम पूरा ओ रखने तऽ मिथिला के यदि व्यंजन नहि रहतनि मिथिलाके परम्परा यदि ओहिमे नहि देखेतनि तऽ नामके अनुरूप तऽ नहि भेलनि तखैन
आधुनिक सभ्यताकेँ ओतय भेटैत छै हँ लेकिन जे एकटा मिथिला परम्परँ जुड़ल जे हूंम्म
चाही तऽ से तऽ नहि भऽ सकल आधुनिक तऽ ठीक छै आधुनिको राखू ओतय आधुनिकके मतलब माँग छै लोकके बीचमे तऽ ओ तऽ जरूरिए छै कियेकि हुनकर तऽ उद्योग छियनि चूँकि चूँकि एतेक सोचि समझिके जे नाम रखलखीन आ नामके अनुरूप ओहिमे किछु यदि कोनो तरहके व्यञ्जन नहि रहतनि
से से हम दुनू जगह अपन विचार जे छै से हुनकासभ लोकनिके
कियाकि द ग्रेट मिथिलाके नामेसँ बुझा पड़ि रहल छै कि मानि लिअ ओतय जायब तऽ बहुत तरहके मैथिल के तऽ मैथिल वला व्यञ्जन सब प्राप्त होयत भेट
अपने झंग ई मोहना चौक जे अछि ओतौ अप पन जे छै से झटकाज कऽ के एकटा जे छै से शुरुआत भेल हेँन
हँ हमर सार छिका ओ अपन शुरू केलथि है बड सुंदर व्यवस्था हँ हुनको जे छै त मिथिला हाट कऽ के सेहो जे छै से एकटा जगह अछि अपन मिथिलांचल में जे बा आधुनिकता से लऽ कऽ हू
के हम भ्रमण केने छी एक बेर बड्ड सुन्दर लागल बड्ड नीक ओहिमे तऽ मिथिला के व्यंजनो सब अहाँके भेटैत अछि
बहुत नीक ओतय जे भनसाघरके जे
हँ हँ भनसाघरके हँ हँ हँ वाह वाह बहुत सुन्दर हँ मड़ुआ रोटी के सीधमे अहाँके इसभ जे हम मिथिलाके बहुत बहुत तरहके व्यञ्जन जे जे छै ओहिमे मिथिला थाली कऽ के
तऽ
भनसाघरमे मिथिला थाली कऽ के अहाँके बड
हँ बड नीक व्यवस्था जे छै से हमरा हमरा बड्ड नीक लागल ओतय गेलौ हँ एकटा स्पेशल थाली जे छै से आग्रह पर बड्ड जोर पड़ल तऽ कहलियै चलू एकटा देखियै चीखके हू तऽ ताहिमे स्वाद बड़ा उत्कृष्ट छल
आ
बड़ सुन्दर मड़ुआ रोटी बहुत एहन चीज जे विलुप्त के कगार पर पहुँच गेल अछ
हँ हँ सामान्य थालीमे देखै लए नहि भेटैए आइ काल्हिमे तेहन तेहन चीज तेहन वाह वाह ब बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर
ओहि मे अपन देशी घी बनायल हूं आ अपन अ पौरायल जे छै से आहाँ के घी दही हूं बड त बड नीक हमरा बुझैल बड उतकृष्ट त आब मान सम्मान बढ़ले कै
आहा बहुत इएह तऽ मिथिला के तऽ इएह छी मान सम्मान तऽ मिथिला के एकटा बड़ पैघ ओ कियाकि मैथिल बोलियो के बारेमे ब कहल गेल छै बहुत मीठ बोली होइए मिथिला के ए
नहि नहि बड्ड बडनीक बहुत नीक व्यवस्था
नहि तऽ फेरो यदि अथी हुए तऽ एक बेर पुनः
चलू जखन चली बड नीक व्यवस्था छै ने चलू जखन विचार करी हूं
हू हू हू ह जायब तऽ प्रतर के किछ का एकटा पहिलुका जे परम्परा छै से देखै लए भेटै छै तऽ मोन के एकटा अलग भऽ जाय
मोन आनन्दित भऽ जाइ छै हू अपन संस्कार के जीवित रखनाइ ह
ई बड पैघ चीज छियै अपन संस्कार परम्परा एकरा देखियौ जहाँ जत तक भ सक